ह
हेलो,
ह
हेलो,
हेलो,
हँ प्रणाम दीदी, हँ प्रणाम दीदी।
हँ हेलो,
की हाल चाल? हेलो,
हँ खुशीन्द रह सुखी रह। सब ठीक छैै तोर? ठीके छै सब ठीक छै तोहर?
बहुते त भोरे सँ मूसलाधार होय रहलौ।
एन्ने कहा छै
एकदम मुस मूसलाधारे बारिश होय रहलै हें।
एन्ने नै पड़ै छै एन्ने से दुश्मनी छै।
कहां गेल रहीं? ओ कहां गेल रही भोरे से? आंय रे।
कह -कही नै गेल रहियै बैंक बाबू कहलखिन हन छपबै।
ओ ओही स ने।
छपैबो नै केलय आदमीये मीये नै रहै नै छपलकै। कहलकै दोसर दिना आइयेगा तब छापे
अच्छा। नहाइ छी।
नश्ता कैर के गेलियै हन हॅं नश्ता कैर केलिए हन झींगा के सब्जी, भिंडी भुजिया रोटी आ पेड़ा कल बनेलियै हन नै।
हां-हां।
पाउडर बला मस्त बनलौ। आज देलके लूं उ कहल रहे ओकरे नै बनेलियै जे देलकै नै उ कहलकै की कथी करय छहो तऽ कहल कै पेड़ा बनबय तऽ कहलखिन्ह खिलेलहो नै उहे चलते बनेलियै।
बैन जाए छै उ दूध से
ऐऽ मस्त बनय छै, बैन जाय छै।
आब हमरे नै समझ में आय रहले कैसे बनय छै।
सीखहो ऐकर बाद बड़की दी के सिखाय देल
तऽ हमरा पास रहतै दूध तभिए नै सिखबो करबो सेहो नै बात छै।
हां ईहो बात छै।
अबरी ऐलय तै लईयो के कहाँ एलय दूध आर
अभी नै रहय।
औ
पप्पा तऽ खोजबे कलखिन्ह हें कि कहाँ छै, रहबे नै केलय।
अच्छा।
फिलहाल फोटुए से काम चलाय लै।
हो फोटो आर भेज देल्हीहन की।
ऐं
फोटो भेज देल्ही की?
कथि कहली।
कहलियो पेड़ा के फोटो भेज देल्ही की।
हैया खीच रहलीयो अखिन जएतो अभी।
औ अच्छा आ धर्मेन्द्रा कहा छै स्कूल।
कथि कहलीह दीदी।
आ धर्मेन्द्रा कहाँ गेलौं स्कूल चैल गेलैहन की।
नै उ सब ऊपर मे अपन रूम मे।
बहुत बताही कहलिएहन कहलिए की मोबाइल दै दही की हमनी आर दू-दूगो कॉल करबै हो जेतय लेकिन कहाँ देलके।
उ रूमे मे रहय छै की कहियौ
नै बोल हम्मे
तब
तब की सुनिए झूठे के टेंशने होय जाए छै।
तब
अच्छे केहनी ई बला होए गेलय कैगो के होय गेलय ऐबरी
ऐ खाली पूजबा के होलो हन मुनआ के ई सब अलाउटे करय बला छै।
हां।
गेम खेलते रहतो फोन करीह त एतो दोरलै
काएट देलकै तऽ काएट देलकै कल्हे उठेबे नै केलकै कल्हे पाँचो छ बार केलियै तऽ नै उठेल कै आय काटीए ईए देलके हेलो कैर कै काएट देल
हँ
हँ आ तखनी से यह सब फेर आब छी, तोरे खोज रहलियौ।
तै होइ गेलै आब, कहभ लाइट बंद करी। कम से कम छओ बगे पूरेएबे ने करबै।
नहि तऽ जादे नहि छै, खाली आब सुनैवला छै।
तिसगो पुराय देली की?
सर हमर ऐसे ऑल आउट होइ गेलै ने।
तीसगो पूुरे गेलउ?
पूुरै बला छै।
कैगो पूरलौ?
हम लेकिन कलियै हन छए सागो।
क्यागो पूरलो बताही ने।
केगो पुरलो छबिश गो।
वाह!
कुल के फोन लगे के कटि जाय छै, कटि जाइ छै सबमिट हो जाय छै।
दू दिनमे छब्बीस गो पूरा देलही समझ रहली। हमर पाँच दिन लागलै। पाँच दिन लगले हमर तीस दिन पुरै मे।
सबसे ज्यादे खराब प्रदर्शन, इसी बार रहलै सेहो बात।
आ सबसँ खराब प्रदर्शन के करबेलकौ।
नेहा।
नेहरा।
नेहा कभी कले ऐसे परसू -तरसू वालला मे ऐसे ही होइ। आइ दूगो तीन गो ऐसे ही होइ गेल रहे, बड़की दीदी बला मे।
तऽ तोरे मोबाइल तऽ नहि खराब छौ।
नेट
तऽ
मोबाल तऽ ठीके छै।
तऽकतै
हम पूछै छियौ, बात करलास से सब मैनेज हो ने जतै।
हँ, सब मैनेज होइ जे ह
वह सब करबै आर कि, एको गो के मोबाइल के जरूरत रहै, निरंजन से ओकरा अलगे नेटवर्क नहि छै ओन्ने।
निरंजन से बात नहि होइ छै?
नै।
अच्छा! रुखिन नै होतै तऽ, ओकर लॉगिन हम अपने एक्सेस लेबै।
बछ
ओकरो लॉगिन हमहीं कैरि लेबै ने
अभी खाना आर की बनि रहलौ?
अभी दालि -भात, आ कुछोके के भुजिया बनलोहे करैलाके।
ओ, हमहूं दालि -भात आलूके भुजिया बना देलियै। बरसात के मौसम छै, है।
छलियौ तऽ, करैलाके भुजिया करैलाके सब्जी कैसे बनै छै, ऊ बतेलको।
हँ तऽ करैलाक के सब्जी बहुत टेस्टी लगै छै ओकरामे खट्टा उट्टा पड़ै छै तऽ।
खट्टा कहलको जितना प्याज लेभीह उतने करैला लही ओ कहलके अच चार डाले लऽ अचार बला अच्छा लगतै।
नै नै अचार बला चीम चिमैना करि देतै सब्जी के।
उहे कहलियै कहलके आम अचार डालिहे।
नै हमे त हलाकि आमचूर रखलने छियौ नै आमचूर इमलीके पानी डाल दही इमली।
आमचूर कैसे बनै छै।
अमचूर के पाउडर बिकै छै रे खट्टा खट्टा पूरा।
कहाँ बिकै छै?
बाजारे आर मे हमा आर तऽ लैेले लायक धैले रहै छियै।
आमचूर की आमकूट गे ऊ।
आम चूड़ कूट तऽ अलग होइ छै चूर ऐसे आमके खट्टा आम
ओ जे प्रसाद में जे लेलके उहे।
नहि आम बला रे टिकोला बला चूर।
टिकोला वाला चूड़ कहाँ से मिलै छै।
मेरे तऽएहिइजाँ बिकै छै तऽ लेलिये आम पाउडर आमचूर पाउडर लेलिये हन।
कुछ करैलाके भरुआ आर बनबैके रहै छै तऽ ओकरामे उह एक चम्मच डाइल दै छियै।
निमकी आर नहि बनबै छही की?
नै अबरी सोचबहु बनबै लए।
निमकिया आर मे जादा खर्चा थोड़बे ने छै।
खर्चा तऽ नहि छै लेकिन डर लगे छै कि पानी डालबे तऽ भुआ नहि जे।
पानि थोड़बे ने डालै छै कोइ।
उ पानि छूटे छै से।
पानि छूटै छै ओ नीमक गलै छै।
ओ अइबरि कोशिश पूरा करबैय। ठंड ठण्डाक दिन मे नहि बनै छै।
ठण्डा गर्मी कहियो बनाय सकै छी।
नहि ते देखे रहियै क छठि अरि टाइम मे बनै छै।
नहि नहि अभियो बनतै की जहिया तोरा निम्बू सस्ता मिलतो ताहिया बनाइलै।
अच्छा ओकरामे धूप के जरूरत उतना नहि ने छै।
धूपके जरूरत उतना नहि छै लेकिन तैयो धूपमे रहै छै तभिए ने गलै छै।
ओ कहलकों धूप आर नहि करतौ
गलैय छै ओ धूपेमे ने। हल्को धूप में एसे धीरे धीरे गले छै नीमक तऽ ज्यादे गलाइये न दै छै।
हँ ई बात छै।
नीमक गलै छै उहे गलाय देत नेमो आर।
ओकरा घैस के ओकरा मे डालि दै छ ओकर बाद नमक डालि देबै इहे न करै छियै।
हँ हल्का हल्का चारो बगल घैस दही ओकर बाद डाइल दही।
लगै छै हमे पहिले घसै रहियै बच्चामें लेकिन याद नहि ने रहै
ह
ओहि घैस कऽ बोइयाम मे भरिकऽ नीमक जादे कर कऽ डालि देबै तेल नहि ने पड़ैय छै।
तेल आ अचार की भ गेल।
तेल नहिए परतै ऐ स। नै सचे नै जानै छिऔ पहिले नियन तोरा की मजाक लगै
ह
भूत लागिए ने जाइ छी, कहियो बनेलियै खाली खैलियै ह कारि
हँ
लेलियै खैलियै बनेलियै कहिया हमे पुछू। सेहो त होइ गेलै, बनैतियै हल तब न? हुं ई ऐलै इसकुल से नेबार अइलै गे?
हँ स्कूल सं अइलौ।
ओ किए बजे इसकुल रहै?
भोरे जाइ छौ, अभी आबै छौ।
ह आइ निरंजन कहाँ गेल रहै? कहलकै समुद्र में जैबो की तट पर कोन तो जइतै?
ओ कोनो पहाड़ी कहलकौ ने मण्डार पर्वत।
पर्वत सं त चलि एलै। कहलकै कोन तू परवत समुद्र में जेबो की कहाँ त कहलकै।
समुन्दर मे जैतै?
कुछ जगह के नाम बोललौ कि वहाँ जेबो कल्हे, ओकर बाद परसू तरसू होतौ त घर अइबौ।
घरो कहलकै आबै बला छियै। की पता।
बस
हँ कहलकौ नेटवर्के नै पकड़ै छौ दीदी, बात नै हो पाबै छौ ठीकसे। कहलिअइ कि छोड़े हँ। हं आबै छियौ हमहुं खाना मांगि रहलै बौआ समझली ठीक।
ठीक छै।
रखै छिऔ।
जे ताके पर